हेलो
हं बाई जी नमस्कार
नमस्कार की हाल छै
ठीक छै अहाँ बट अहाँके की हाल छै
ठीक छै और की होइ छै
किछु न अभी तऽ चौक प आयल छियै अहाँके की होइ छै
हमहूँ घुमय छियै अहाँके यहां मेघ बरसै छै कि
बड्ड मेघ बरसे छै भाइजी की कहियौ अहाँके मैघ तऽ अभी शुरुए होले य
हँ हमरो यहाँ बरसै छै हँ ओर खाना पीना हो गेल छै
अभी नहि भेलैय खाना पीना अहाँके भेलै
नहि हमर तऽ नहि भेल छै अभी तऽ बनय छै खाना अहाँके यहाँ कथी बनय छै खाना मे अहाँके यहाँ कथी बनैत छै खानामे
ई बजै छै भायजी
अहाँके यहाँ कथी बनै छै खाना मे
हमरे यहाँ तऽ बनै छै आ सादे बनै छै रोटी भुजिया अहाँके यहाँ की बनै छै
हमरो यहाँ रोटी भुजिया दूध इहे सभ बनैत छै लौकके सब्जियो बनलै हे
ओ हम तऽ अखन चौक पे आयल छियै किछु काम करे से अहाँ कहाँ छी
हम तऽ घरे छियै एहि लए लागैत छै कि अहाँके आवाज पीछेसँ शोर गुल कऽ तैका मैका होइत छै
हँ हँ से तऽ होबे करी चौक है गाँंव के चौक है तऽ एहि बेेर तऽ
हँ तऽ गाँवके चौक पर तऽ मोन लगते है गाँव के लोकके तऽ चौके पर तऽ मोन लागय छै जी
एने छियै कन के एफ सी के फ्राइड चिकेन लेबय रोटी भुजिया से मन नहि भरै छै ने
ओ ई तऽ बहुत अच्छा तब तऽ स्वाद लेके खयबै अहाँके
ई तऽ आम उम खयलासँ काम चलि जाइ छै लेकिन रातिमे तऽ कछु चाहिये ने
हँ बात अहाँके ठीक छै
आओर बाजू अहाँके गर्मी छुट्टी भए गेलै कि नहि भएल
गर्मी छुट्टी तऽ अब खतम होएवला छै एक महिना के छुट्टी रहै अहाँके गर्मी छुट्टी खतम हो गेलै की
हँ खतमे हैं अब हमर सोलह तारीख के टिकट है वापसी के सोलह के निक निकलि जेबय
ओ त फेर अहाँके कब अबै दुर्गा पूजा मे की
एने तऽ नहिये एबै दिवाली छठ मे एबै सीधे
ओ हँ तऽ वहाँ पर्व हइ तऽ अहाँके तऽ जरूर अबै हँ तब अहाँके गाछी है की आम के
के
जी
अहाँ की की कलियै गर्मी छुट्टी मे
गर्मी छुट्टीमे तऽ सोचलियै कहीँ घूमै जाइके लेकिन नहि घूमि पयलियै काहेकि गर्मी इतना रहै से कहीँ जायके मने नहि करै रहै तऽ सोचय छियै कि एमके कहीं दुर्गे पूजामे मेला उला देखे जेबय
हँ हँ दुर्गा पूजा मे तऽ बड़ नीक मेला लगे छै सब जगह अगर अहाँके घूमे के मन छै अहाँ कलकत्ता जा सकैत छी दुर्गा पूजा मे
हँ अहाँ तऽ बहुत अच्छा कहैत छियै कलकत्ताके दुर्गा पूजाके तऽ बाते कछ आओर रहैत छै
हँ वहाँ थिम बिस दुर्गा पूजा मनय छै जेनाकि ए साल जेहन सजावट भए अगला साल अलग सजावट मिल अलग अलग थीम पर सजावट जेनाकि पिछला साल रहलै बलात्कार के ऊपर तऽ अहाँके अलग अलग तरहके थीमो मिली वहाँ पे खूब खूब मजा आइ
तब अहाँके कबौ गेल छियै कि न दुर्गा पूजामे
हँ हमनी तऽ खूब घूमने छियै दुर्गा पूजा मे कलकत्ता से ले क बनारस लए बनारसोमे खूब नीक दुर्गा पूजा लगै छै लेकिन
अहाँके तऽ मोन खूब लागैत होतै दुर्गा पूजाके त बाते किछु आओर रहैत छै
हँ दुर्गा पूजा मे मन त खूब लगै छै लेकिन अभी त अब ओहिसँ पहिले रकााबंधन एतै अहाँ राखी मनबै छी कि नहि मनबैत छी
राखी कहे न मनतै भाायजी राखी जानै छियै कि एकदम प्रचलित त्यौहार छै
हँ हँ से त अहाँ नीके कहै छियै
जी
आओर बाजू भाईजी अहाँके गाछी वृक्ष छै कि नहि छै
गाछी त छै गाछीमे त घूमै छियै अहाँके गाछी अइ कि न
छै गाछी छै आम के छै अमरूद के छै जामुन के छै
ह ओ हमरो आम अमरूद जामुन ई सबके गाछी छै जी भाइजी
अहाँ लीचीके शौकीन छियै कि नहि छियै अहाँके अच्छा लगैत छै कि नहि
हँ भाइजी लीची त हमरा इतना नीक लगैत छै से अहाँके की बताउ हमरा हियाँ त छओ सात गो लीची के पेड़ छै अहाँके लीची के पेड़ से
अच्छा हँ हमरो बीस पचीस गो लीची के पेड़ छै आ ओ खायसँ ल क ल‌ क आ जूस लेल सभ लए बनैत छै
ओ अहाँके लीचीके जूस पी ले छीय
हँ हँ लीची के जूस त बड़ा टेस्टी होइ छै
ओ कैसन लागै छै हम त न पी लै छी
बराा टेस्टी लगे छै भायजी अहाँ जरूर टराय करब हमरा इहाँ आयब ने तऽ हम लीचीके जूस अहाँके पियाएब अगर हम अहाँके निमन्त्रण देब तै हमरा एहिऐप आइ पसन्द करब कि नहि
हँ जरूर आयम अहाँके यहाँ कहै न अ सकले अहाँ त अपने आदमी छीयै
जी जी ओहिसँ ने कहै छी अहाँके आओर बजू अहाँ की की करै छीयै आजकल
हम त अहाँ इहे गर्मी छुट्टी मनैत रहले हँ त आब त कॉलेज सभके खुलै छै त कॉलेज जेबै
हँ हँतऽ कही घूमे नहि गेलियै अहाँ
नहि हम कि त घूमे न गेल रहली सोचै छियै कि अब अब कथि जेह अब त कॉलेजे खुल जाइतै त बादमे जेबै
अब तकॉलेजे जाय के होयत अहाँके घूमा
जी
आओर बता बारिश तेज भेलै कि नहि भेलै
हँ बारिश त तेज छै
हँ भाय ई त ठीक कहै छै
आओर अहाँके खाना
खाना पिना तो अभी नहि भेलै अभी त जेनाकि अहाँके कहलियै अभी चौक पल छियै कनी देर बाद हम जेबे घरे तब खेबै
ओ तऽ अहाँके खाना पीना खुदे बनाबै छियै कि
नय हम खुद नहि बनबैत छियै हमर मातााजी बनाबै छथिन
ओ
एकटा दूटा दिन हम खाना बनेले रहहि लेकिन उतना पसन्द नहि पड़लक सबके तऽ माताजी ही बनबै छथिन
ओ तब अहाँके खानामे की की पसन्द होगै छै खायके
हमरा तऽ नॉनवेज जादा पसन्द छै एहि लेल हम आयल छियै नॉनवेज लेके चौक पर
ओ अहाँके दही चूड़ा खाय लेल पसन्द छै न अ अहाँके दही चूड़ा पसन्द छै खायमे
दही चूड़ा त केना नहि पसन्द पड़तै मैथिल छी हम मैथिल के त दही चोरा चीनी ते एकदम निक लगे छै यहा तऽ जनबे करै छी दही चूड़ा चीनी बुनिया लालमोहन‌र रसगुला आलू के चटनी य अगर मिल जाय त कोनो मैथिल के हँ हँ तब तऽ क कहैया भायजी
भायजी हमरा तऽ मूँहमे पानि आगै छै अहाँके कबो बुलावल नहि जाउ अहाँ कबु बुलावल ने जाउ दावत पर
बिल्कुल बिल्कुल काहे नहि बुलबै अहाँके त हम जरूर बुलेबै
जी भाईजी
आओर भाईजी आहाँके यहाँ रोपनी होइ छै कि नहि होइ छै
रोपनी तहोइ छै कियेकि मेघौनी लागैत छै मेघ बरसै छै त रोपनी तब धानके शुरू हो गेल छै बीया गिर गेल छै अहाँके एहन रोपनि हो गेल छै की
हमरा त चलू आओर सब कएै लेलकै लेकिन हमरा अपना घरके लोकस अभी नहि केलकैए
ओ
अभी हमनी खेतके तैयार कर रहल छी रोपनी लै
ओ भाइजी त अहाँके त बीआ तैयार हो गेल होतै
हँ बिया तैयार छै बस ओकरा रोप देबे के छै
ओ
दो स्टेजमे होकै छै ने धानके रोपनी
हँ हँ हँ पहिले त बीआ तैयार करैके पड़ै छै ओकरा बाद ने रोपाइ छै
ह ह अहाँ त सब बुझते छियै अहाँ त एकदम ज्ञानी लगे छै हमरा
ह तब अहाँकेँ मटर पनीरके सब्जी अच्छा लागै छै
एकदम अच्छा लगै छै भायजी अहाँ कहू अहाँके हम किया बनाक दही चूड़ाके संगे मटर पनीरके सब्जी
अहाँके बनाबे आबै छै मटर पनीरके सब्जी ओ
अहाँके बनाबे अबै छै
हँ हमहु बना लेबे छियै तका मायका लेकिन उतना स्वादिष्ट नहि बनैत छै
अच्छा अच्छा अच्छा कोई बात नहि धीरे धीरे सब आ जेतै अहाँके आग चाहब त हम अहाँके बना के देखायब अपना घरे त अहाँ ओहि प्रकार से बना लेब
हँ हम तऽ जरूर आयब अहाँके यहां चखे
हँ हँ जरूर आयब अहाँ आओर कहु अहाँके यहाँ बरसात के की छै होइ छै कि नय होइ छै
की भाइजी
बरसात अहाँके यहाँ होइ छै कि नहि होइ छै
हँ बरसात त शुरू हो गेल छै मेघौनि लागैत छै मेघ दिन भर बरसे छै अहाँके यहाँ मेघ बरसै छै कि
हँ हमरा अभियो बरसै छै हम चौक आयल छियै घिरा गेल छियै एनहि जाते नहि पाबै छियै पछले अहाँसँ बतियालियै
हँ बात त सही छै अब त मेघके समय है अब त घरेमे आदमी पैक रहतै
हँ घरेहुमे अगर चाहतै तऽ नहा ही सकै छी लेकिन तनका ऐहतिहात बरत के काहे कि ई जे मेघ छै एहिमे बिजलियो खूब गिरे छै गाँव देहात मे त ओ बसे बच आ के हँ नहाँ उहाँ लै सकै छी अहाँ
हँ अहाँके बात तऽ ठीक छै मेघौनीमे तऽ बिजली करकबे करै छै गिरबे करै छै
आजकल रोपनी होयते रहै छै
जी भायजी
ओ तऽ हो भाइजी आँहाँ के आम पसन्द छै कि नहि पसन्द छै
आम तऽ पसन्द छै हमरा तऽ सभसँ जादा मालदह आम पसन्द छै
मालदह आम के लेल पसन्द छै अहाँके
मालदह आम मे गुद्दा होइ छै आ एगो खायम तऽ ओहिमे पेटे भर जाइ छै एहि‌ ला हमरा पसन्द छै आ स्वादो ओकर बहुत
हँ मालदाह आम मे ई छै कि बिया छोट छोट होइ छै ओमे के बीज आ गुदा ज्यादा होइ छै ओहिमे रेशा भी नहि होइ छै जेनाकि डालमा मे होइ छै
हँ उएह समझू अहाँके
ठीक भाइजी अब हम चलै छी घरे प्रणाम भइजी
तून कट